हेलो
हँ
हँ भाइजी गोर लगै छी।
हम्म नीके रहु, कि हाल समाचार?
ठीक ठाक छै।
अहाँके कखन देलक ए, हँ एखन तऽ ऑफिसेमे छी।
अच्छा
उहूँ
आ अँ
केकरा-केकरासँ गप भेलै हँ।
भौजी से गप केने रही।
अओर
और कहाँ केकरो से गप केलियए हं आ भो भरि दिन आए हम व्यस्त ते रही, आय हमर।
इ बौओसँ कऽ सकै छी।
हँ-हँ
राति म कऽ देलियनि दुनू गोटा क
हँ सैह भौजी हमरा कहलैथ से
हँ
अँ जे की कहै छै, हुनका सबसँ गप कऽ लेबनि।
तऽ अहाँके ई एखन दोसर कॉल छी।
हँ
अच्छा
आ
एखन तऽ पाँचे टा देने हैत कि नहि, बेसी देलकए एक्के बेरमे।
नहि पाँचेटा।
अच्छा अओर सब
और सब बढ़ियां छै, ठीके ठाक छै। आइ हमर भैगनी ऐल छलखिन ने।
के
वैह जिनकर बेटी के मूड़न भेलैन, धनेरामपुर
अच्छा
हं ओ ऐल छलखिन, तऽ बच्चा के गोड़-तोड़ लग लेलकै ने
हम्म
ओसब अढ़ाइ बजे करीब मे गेलथि हैं, ओसब आ गर्मी कहै छै, आइ छोड़ काल्हि हेबे ने करतै, तेनहिये गर्मी होबै छै।
हूँ
भोरेसँ जे रौंउद उगत से बाप रे बाप अखन लेकिन मेघ लागल यौ।
हँ एम्हर नहि अछि, एम्हर तऽ गर्मिए केने अछि, भयंकर गर्मी केने अछि।
केने अछि, लेकिन एखन जेना आन दिन एखन तक रौदे रहै छलै
हम्म
से अखन झपलकै हैं।
ऊ अच्छा। नै एम्हर ओनाहिये गरमी केने एम्हर ओनाहिये गरमी केने अछि हालत खराब। केने अछि बा तइमे आइ आइ त और रौ रौद। रौद छलै।
प्रचंड छलै रौद बाप रे। आइ शरेेश झा की करै छैनि जे ओ जाइ छथिन आब कऽ देलकनि आठ से एक। आ गाड़ी अबै छैनि हिनका साढ़े सातमे अबै छैनि।
ओह।
पांम बुझु जे पाँच मिनट हिनका सबेरे अबै छैनि।
हुं।
ओ जे अबै छैनि त की कहै छै ओ जाइ से तकर बाद छुट्टी कालमे हिनका सौंसे ओ। जँ सब बच्चा कब। पहुँचा तहुँचा क तखन हिनका अनै छनि ओतबा काल हिनका गाड़ीम। पसीने सँ लत पत मुह कान लाल। भऽ जाइ छनि औता त सीधा कहत हम खेनाइ नहि खायब आइ एला। त मोन खराब लगै छलैन हमरा उल्टी हैत। इ हैत ओ हैत करै छेला।
हुं।
तहन फेर कनी काल की कहै छै हुनका पंखा तंखामे कपड़ा तपड़ा बदैल कऽ। पंखामे बैसा देलियैन।
हूँ।
तकर बाद फेर पाइन ताइन पिलैथि तकर बाद कहलक हें इ हमरा सौंसे घुमा फिरा। कामताही रे ओत रे ओत रे सौंसे हमरा घुमा क अनैया।
अच्छा ओत से ई लालगंज सँ अनै छैनि पूरा घुमा फुमायकेँ।
हँ सबके छोड़ैत तखन हिनका एत छोड़ै छैनि।
हूँ त कहलियै कहियौ तखन।
हँ त वैह कह से कहलियनि त कहलखिन की कहै छै जे छोट छोट बच्चा रहै छै। तकरा सबके पहिने पहुंचा देल जाइ छै।
ओ नै डायरेक्ट बला जे छै तैइमे बैसा देतैनि।
गाड़ीए दुएटा छै दूएटा अखैनि तऽ।
हूँ।
गाड़िए नइ छै। त हीनका कहने रहीयैन कि जे यौ अहाँ अपने जा कऽ आनि लेबैनि।
हूँ।
त सबेर आइब जेथिन लेकिन हुनका आइ आइ गेले नइ भेलैनि। आ ओसब छलखिन तहन त आब साम उठि क चलि जो सेहो नै होइ छै।
संग बड़ कनियाँ दुनू आयल रहथिन।
हँ।
अच्छा हँ त बच्चाके गोदमे त। अच्छा ओ के छथिन जेटकीके बेटी कि छोट छोटकीकेँ।
बड़की जेटकीके त एकटा बे छोटकीे एकटा बेटेटा छैनि।
अच्छा।
आ इ बड़कीकेँ।
जीत-जिन-जिनका एत रिसा रहै छैथि।
हँ-हँ।
अच्छा हुनके बेटी के बेटी ये बेट उम्म बेट बेटी के मुड़न भेल रहैन अच्छा
त दीदी सब त गेलखिन। त उम्म एत नैय एल छलखिन त अपन भगवती के गोर लागि के गेय एलखिन त गो तोर लागि लेलखिन अपन। हमरा काल्हि फेर अथी भेय जेतैय ने शैनि भऽ जेतैय।
हम्म हम्म
उम्म तऽ हुनका सभके फेर जाइयो कऽ भऽ जेतनि तऽ आय एल छलखिन। तऽ वेह एलखिन साढ़े एगारह बजे करीब में एलैथ।
हम्म।
दू अढ़ाइ बजे में गेबो केलैथ।
पिने सब भेल हेत।
हँ खेनाय पिनाय बनल छलैय।
हँ किछ की शाकाहारिए में कि नहि
हँ शाकाहारीए बनल छलैय। अखैन की कहै छै हुनका ओतोऽ उम्हरो तखन मूड़न तूड़न दुआरे खेनाय कनि हेवी भइए जाइ छलै ने।
अ हँ।
आय भगवानक पूजा छनि हुनका सासुर में त माछ ताछ तऽ खेथिन नैय।
हम्म।
तऽ तय दुआरे जे शकाहारी
हम्म हम्म।
बनल छलै।
अ बोसीमा अहाँ कोन नम्बर पर केने रहैत यै?
मौसीमाँ हमरा?
हँ कालि आँ गप केने रहैत ने?
हँ हम केने रहियनि कोन नम्बर पर?
नहि तऽ ओ अहाँके एँऽ गप्प केने रहैथ ने अथी पर ने ऐपे पर ने केने रहैत?
हँ।
अच्छा कोन नम्बर से, से नैय बुझलियै।
नैय से नैय पता।
अच्छा हम केलियनि तऽ हमा नहि उठेलथि फोन। हम ओना हम नॉर्मल कॉल केने रहियेन कतऽ
ओ हम अखैन फोन केने रहनि तऽ हमा कहलत कहलनि चुनिया छैत? हम चुनिया लग नै छी हम तऽ की कहैय छैय बाहार एल छी।
हम्म।
कतौ घूमै तूमय लए गेल छलैथि। तै तै दुआरे नै उठेने हेतैथ।
हम्म हम ओना नॉर्मल कॉल केने रहियनि।
अँ हमूँ सेह केने रहियैनि तऽ ओ नैय छलैथि। तैं नै उठौने हेतैत ओ घर से बाहर आब कतौ अ मार्केट तारकेट गेल छैथ कि घूमय ले गेल छैथ से नैय पता। छेथिन घर पर।
कहाँ ककरो गप्प केलियै हम?
ओ।
एखने कनि काल पहिने भौजीसँ गप केलियै तकर बाद अहाँसँ गपऽ कयलहुँ बस।
हँ।
ह्म्म बौआकेँ एक बेर कहलियैन कहलियै एखने कहलिअनि बौआ के केलियैन तऽ बौआ नहि उठेलथि हैं।
अच्छा कतहु हेताह ओ दरभंगा गेल छथि यौ।
के?
बौआ।
आइ गेलखिन दरभंगा?
हँ।
आइ किये गेलखिन?
कक्का मूसा के लऽ कऽ।
से किये?
कक्का मूसा के मोन छनि गड़बड़। अथिवला जे छै ने ओकरा किरनी तिड़नीवला जे छैन से।
तऽ बाइकसँ?
हँ आब से नहि पता कालखिना पपा हमरा कहै छलथि जे साढू के मोन छै गड़बड़ तऽ आब कोइ छानि नहि अतह।
हँ।
दबाइ तवाइ खा कऽ देखलखिन ओहिसऽ कम नहि भेलै हन तऽ कहलखिन जे हौ कनि
हँ।
तऽ की कहै छै। गप कहने रहैथ आइ फेर भोरमे बेबी फोन केलखिन ओहिपर सोनुओ छलखिन अणुओं छलखिन।
हू।
कतऽ छिय त दरभंगामे तऽ हमरा जे मजाक करै छै हम कहै नहि अन्नू के जायके छै ने। फेर बेबियो ओतय गेल रहए तऽ बेबी कहलथि जे हँ आयल छलए अन्नू।
हू।
तऽ हम हमरा लगैया बाइके से कियेकि बेबी कहले
ह्म्म।
जे सोनू आ अन्नू आयल छलए।
ह्म्म।
काका मसा फोन केलखिन काका मसा कहलखिन जे। हय हम अहाँ पाँच मिनट बैसू हम अबैत छी।
अच्छा।
हँ आ की कहे छै सोनू के सोनू के जे कहलखिन बेबी के आऊ अबैये डेरा परऽ तऽ सोनू कहलखिन की जे हया रुकू देखै छी लड्डू कतऽ छथि।
ह्म्म।
हमरा लगैयए कुन्दनवला बात तऽ छै ने ने?
हँ तऽ कका मोसा बाइकपर बैस कऽ गेल हेथिन?
की-की -की, बससँ गेलखिन हेँ?
बससँ तऽ नहिए गेल हेतैथओ या तऽ गाड़ी रिजर्व केने हेतथि। अऽ नहि तऽ बइकेसँ गेल हेतैथ।
हमरा लगैया बाइके से गेला हे।
अच्छा त भऽ सकैए ह्म्म। तैँ अखैन ओ रस्ते तस्तेमे हेतैत तैँ नै उठेलैथ।
तैं नै उठौलैन हँ।
हँ बौओके कहलियै एक बेर नम्बर कऽ कऽ कॉल कऽ कऽ पूइछ लेबैन हँ राइत राइतमे एगारह इन्स्टॉले करैमे एगारह बाइज गेलै।
हुं।
फेन आब एखन नहि गप्प करब हम काइलहे करब आइ भइर दिन समैेये नै बेचल हमरा।
हँ।
हाँ।
भोरे स त यैह रहै छैय त उठ कऽ फेर ऑफिस तौफिस जायके रहैयए तऽ ओतऽ त अपने काज रहै छैय।
हँ त फेर अखैन फ्री भेलौं हँ त कहलियै करबै अखैन तहन भौजी चैल एलौं त कहलियए बौआके करय छियैन त बौआ- बौआ उठेबे नै केलैथ फेर मौसी माँ के केलियैन त मौसीमा नै उठेलैथ।
हँ।
हँ त कहलियै तहन अहाँ स हमरा नै रहै अहाँ स कहलियै जे अहाँसँ गप करब नै त बहो फेर राइतमे घरपर जैब तकर बादो गप्प कऽ लेब अहाँसे त सेहो रहए।
हूँ जैब त फेर आठ नौ बजे करब कखनौ कऽ देब।
हँ से राइतो मे भऽ सकै छैय।
हँ।
नै त अहाँके कएटा रिसीव केलियै।
हम त एखन ककरो नै केलियै।
रिसीव केलियै ने यै।
हँ ओ काइलहे केने- केने रहियै दु टा।
दूटा रिसीव केलियै हँ त एयमे रहै छैय जे ज जते रिसीव केलियै अहाँ रिसीवो करियौ आ कॉलो करियौ दुनू
हँ- हँ दुनू छैय।
त रिसिव त अहाँके टास्क भेटै सए पहिने केलियै।
हू।
आब ओ मिनटमे काउंट हेतै कि नै पता नै, नै कहब। ओ टास्कमे हेतै जुड़तै कि नै, अखन अहाँके कएटा टास्क देखबैए।
हमरा त आब चाइ टा।
टोटल पाँचे टा देखबै छलै।
हँ।
अच्छा-अच्छा नै तखैन दोसर नम्बर पर करबै, आब अहाँ अच्छा एक बेर भौजी पर केने रहियै त पाँचटा आ अखैन हमरा पर केलौं त आब दसटा देखैत।
हँ नै पाँच टा छलै तयमे आब चाइ टा कहलक हेँ।
नै आब अहाँ अखैन कटबै ने एकरा सबमिट करबै हँ त अहाँके दसटा भऽ जैत।
अच्छा।
हँ एक आदमीसे कहै छैय पाँच बेर गप कऽ सकै छी।
हँ-हँ।
हँ। त जखने एक आदमीके पाँच बेर देलकै आब दू आदमी भऽ जेतै त दस बेर दऽ देतै।
हँ।
हँ तऽ पाँच पाँच द-स दू आदमीसँ अह दस बेर गप कऽ सकै छी।
हम्म
सेए हेतै अखन हम तऽ देखेलियै नयि। हँ तेसर नम्बर पर कॉल करबै तखने बुझबै केना की। ह-ह ह तेसरमे पन्द्रह करै छै, की करतै।
हम्म पता नइ
लेकिन कनिये कम ई भारी बात नइ छै गप्पो केनाइ।
अ से न ओ तेसवा निकाइल कऽ अहाँ गप करबै ने?
हँ ओते नइ न समय निकेल कऽ आ ओते ओना अहाँके चर - चरे लै कहत तऽ चर- चरा लेबै।
हँ आ जखन अहाँके जेन ओकर बेर आउ तखन अहाँके नइ हेत बाजल
आ जखन बुझै जे अँ गप्प करबाक अइछ, हँ तखन हँ फुराइते नइ रहत। त गप केनाइयो कोनो अहाँके हम्म हँ।
से जे रहितै तऽ सब सुना सब गपे करैत रहितै न।
हँ ओना अहाँ के घण्टो घण्टा गप्प कऽ लेब। लेकिन अइ पर हुए ने, अ हाँ पाँचो मिनट नइ फुराइत रहै छै, की करब नइ करब हँ, एक दू बेर तऽ बभौजीसँ नहि फोुरेबे नहि करै छलै। कन काल तऽ हँ तखेन आब अपन बुइझ गेलियै जे हँ बजनाइ छै मैथिलीमे बजे के छै बजेत रहु हम्म मेन ओकरा से की छै हां ई भाषा रिकॉर्ड करतै ए आइ मे दै छै न
हं, से एकटा काज रहै छै न, की कहबाक अइछ। की कत सँ गप शुरू करू।
हँ कत सँ गप्प शुरू करू, की करू ओयि कालमे ओ कैल मे ओयि कालमे नयि फुरेत।
हँ
जेसै एकटा इन्टरटेनमेंटके काज दऽ देलकै।
हँ ओना तऽ लोकक नहिये गप
हँ ओनहियो मनोरंजन भऽ गेलै ही ए
हँ एकटा काज होइ छै। करया के भौजी के फोन केलियन‌। तऽ की केलखिन तऽ हँ नइ उठेलथ। तऽ फेर केलन हम कत हस्त रहि यै। अहींके भायजी स गप करहै छेलाहुँ, हम अच्छा हम कलन अच्छा।
हँ त वेह ओएह चल चले चले।